हेलो जी नमस् कात।
आ आ बताइए क्य हाल त।
सभ हालचाल नीक छै अहाँके बताबै छै ने हाल चाल सभ नीक छै।
जी हमे सब निक। ठीक छै खाना पीना भऽ गेल छै अहाँके।
हो गेल छै अहाँके खाना पीना हो गेल छियै।
जी हमरो खाना पीना तब हो गेल छै।
अहां के की की खयले छीयै खाना पीना?
हम तऽ खयले छी चावल, दाल, लौकाके सब्जी इहेसभ खयले छी।
अहाॅं के त बरा नीक नीक चीज खाय छी। यहां के तऽ खैले छियै दाल, भात, अरोई के सब्जी, चिकन, मटन आओरो मछली खयले छल।
ह अहाँ तऽ बड़े नीके निके चीज।
ह। अहाँके सादा खाना खाले छी हम भी। मने माँसाहारी शाकाहारी दुनू खयने छै सादो खयने छै य सुइो खने छै।
जी। आ अाँ र। आ रोजे चाही खाय। बोल छी आहाँ रोज अइसाही खाना खाय छी।
कभी कभी। खााय छी सप्ताहमे एक बार खााय छी सात दिन मे एक दो बार।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
हँ नीक लागै छी बड़ा नीक लागै छी। कहै छी ने अहाँके अभी कथी करै छी।
र को अगर बैठल। छी घुमै छी।
हू।
अहाँके की करै छै।
अरे सुूतल छीय बात करै छी।
हू। आओर सब बता। बताउ अहाँके मातााजी पिताजी सब नीक। छै।
इहाँके तऽ मातााजी पिताजी दादा दादीजी सब ठीक नीक छै अहाँके तऽ अइ छै न दादा माता पिता सब नीक छै।
जी यहाँ पे मात जी पिताजी।
वाह सु न। रहै के चाहे छियै।
जी अहाँ एकदम नीक बात कहै छीयै नीक रहैके ताह।
ह आओर कहै छै ने। अहाँके सुनने मे अै छै कि आम के बगीचा। चाही।
जी नहि हमर ननु छै हमर भाय के भाय के छै।
अच्छा भाई के भाय केइ छै।
जी।
तऽ अाँगे तऽ हमम खी ओत होइ छी आहा।
जी हमरा खिलाइबें कर।
आम मने कोन कोन किसिम किसिम के आम लगाबे छी अहाँ।
अ बारा किसिम के आम छै जस देखै जाइ छै। त बम्बई छै ओकरा बाद बतासुआ आम छै किशनभोग छै जारदा छै मालदह छै बीजुक छै कोई प्रकार के आम छै। जे।
अहके तऽ बड़ा नीक नीक आम लगै के छैय ने।
जी। अहाँके आम। के भगव जी न छै कि।
की बोले छी।
बोलै छी अहाँके आम के बगीचा न छै की।
ह आम के बगीचा छियै ने।
ह।
मने हन छै रखवड़ी। लेे छियै ओहि मे उग छै त दालमा आम बिज्जू किशनभोग जारदाम मालदेव बोई आम आऔरो ऐस बहुत किसिम। किसमके गोलका आम एहिसे बहुत किसिमके आम उगले छी लेकिन नामे न पात छै ने।
ओ नाम अहाँके ना पता छै।
न ओ तऽ न के नाम न प छै मने इतना जन बताय छै ने। ई जे नाम पाता छैय लेकिन आर नाम पातइ ने छ।
की कोनो ऐसन आम छै जे आहाँ के बड़ा पसंन्द छै।
ह। अथे लागे छै बीजू के लागै छै छोटा छोटा रहैत छै आ बड़ा नीक लागे छै मने ओतनो छोटा ने रहै छै मडियम मे रहै छै ने बड़ा ने छोटा रहै छै।
ह बीजु ओ होमक खा के आज तनी चखइ। हमरो घरे आयल छै आब लेकिन हम खले अभी तक न। समझे समझले छी हमरो घरे। आजार। सा आके कैसन लागै छै।
जादा बड़ा नीक लागैत छै अहाँके।
हमरा भी बड़ा नीक। लगै छै हम तऽ अभी तक उगो हमरा अभी तक के सबसँ पसन्दीदा मुँह पे नाम याद रखै छै।
हँ अ नाम हमे प याद रखबै छी। स क । हं ।
आओर बताउ ने क तबियत सब नीक। छै ।
हँ -हँ सभ तबियत न छै इएह कहै छीिय ने तबियत तबियत नीक छै।
जी हमर तबियत ईसाब नीक छै।
हँ बस नीक रहयके चाहै छियै आब कहै छै सुनयमे आबै छियै कि अहाँके नया पी सी कीनेय गेल रहै छियै।
जी अब अब अभी तनी दे ल पचपन कर देबे छी तनी दाम ई सब काफी बढ़ गेल छै। रैमर एसिस डी के। इह ई सब होकै छै ने । तऽ ई रैम बड़ा खााय छ समझे छी। ज तऽ पूरा- ई । जितना भी ए आई कम्पनी है ओ सब खाली मतलब जितना हमनीके बात करै छी तऽ ईस स्टोरेज होकेै छ। समझली आ- जे। न मतलब बड़ा -बड़ा चैट। करै छियै गूगल से। क्वेेश्चन पूछे छै गूगल के जो डाटा होकै छै। ओकरा जामक। कर के पड़े छै तऽ उह ए सब ला आदमी सब की करै छै। रैम जैसे हमने अपन। मोबाइल ल रैम ई सब खरीदे छियै ओसे- ए आई कम्पनी भी रैम खरीदै छै। तऽ ओसभ की करे छै कि पूरा। दुनिया के रैम बड़ा खरीद लेबे छै। जितना रेम होक छै तऽ- जो रेम पहिले- पच्चीस सए में मिलत रहै छै। छै ओ आजुके । आजू के पांच महीना बाद एगारह हजार में मिले छै आऔर जो सोलह हजार में पूरा हो जाय छै उनसठ हजार में मिले छै इतना महंग महंग मिले छै। अच्छा ।
अ एने हमर आवाज आबे छै आ अहाँ के दोसर कुछ। आवाज नहि ने अबै छीियै ।
न तनी मनि ब -पीछे से आबै छै।
मने ऐसे गेम खेलैत छैै नेी -मोबाइल मे तऽ ऐसे नहि ने सुनै छै ई गला।
न नहि तऽ उह ओहि ले ना लेबे छियै अभी। तनी देर लए पोस्टपोन करे छी काहेकि मतलब क अभी न लेबे ह छी न। अभी बड़ा महग । ट हो जाइ छै जैस कि अभी के जमाना मे खाली रै और ग्राफ। अे कार्ड मिल के साठ से सत्तर हजार रुपआ ले -ले छै मतलब। पीसी के साथ । सात गो पाट मिलके बनाबै छै ने ओ तऽ दूइएगो तीने गो पाट मिलके अस्सी से नबे। नबे हजार ले लेबै छै ब। झट।
हँ ई तऽ बात अहाँके सही। कहले छी बड़ी महगा मिले छै क कहे हम तऽ कतना साल बाद एगो तऽ फोन खरीदले छियै ओकरा बाद अब सोचले छियै लैपटॉप खरीदे के।
जी देखै छी। बीच मे दू साल पहिले इतना रैम आर स्टोरेज। सस्ता हो गेल रहै। आठ आठ हजार नौ नौ हजार।
आ पीसी मे तऽ पीसी मे तऽ लागे छियै अपना से खरीद। दैइ छै रेमो खरीद के अलगो से लगा सकै छीयै। ई सब सिस्टम हो छै जैसे मोबाइल मे। नहि होइ छै ओहिमे तऽ बत्तीस जी बी चौंसठ जी बी अपन। दू सए पांच सए एक एक टीबी दू टीबी ई सब भी खरीद के लगा सक।
जी जी हँ तऽ ओकरे ने दाम बढ़ गेल छै बाड़ा सीधे। बहुत बढ़ गेल छै समझी। जो मतलब की पच्चीस सौ। के बनै छै ओ बनै छै एगारह हजार मे तब खुद सोचू ने। तऽ मतलब अभी बनाबे छी तऽ उह बीस हजार ले जादा रुपआ लागे छी तऽ कही सोचे छी क दशहारा तक रुक जाय छी कई मोनिटर ई सब में तीन चार हजार रुपआ बचे छै तब ज के मैनेज हो जाय।
ह ह अहाँके सही करै छीयै मैनेज भ जाय छै। लेकिन कभी कभी बढ़। जाइ छै एऐसन बात होइ छै।
ह हँ ओ तऽ हम जानबे करै छियै अभी मतलब कब धीरे धीरे ठीके छै अभी रुक गेल छै दाम। बीच में बड़ा बढ़ गेल रहे छै अभी मतलब दाम रुकल। घटइ तऽ न छै लेकिन रूक गेल छै।
ल छै अब अब कुछ एक महीना दू महीना तीन महीनाे के देखल जाइ छै।
न न अभी ब बड़ बड़ कम्पनी तऽ बताबै छै कि दू हजार। सताइस से कम होइ छै रूम के दाम आर स्टोरेज के दाम तऽ उतना दिन तक रुकै के नहि ख तैयो फिर देखते।
हँ तब पैसा बचियो जाइ छियै रोकि कऽ हँ घर जाइ छियै तब तऽ अहाँके कितना कमसँ कम बचि जाइ छियै।
हँ बीस पच्चीस हजार ले।
तब कम छियै बहुत जादा ने छियै।
हँ तऽ ओहि लए अभी उतना मतलब महग हो गेल छै मतलब जो रैम मतलब कि हमरा मुश्किलसँ चारि हजारमे समझली। आ और। रोम जो होकर छै एस टी ओ मुश्किल से सात हजार यानि एग्यारह हजार में जो काम हो जाय वाला रहे छै न। ओ होइ छै पैंतीस हजार मे।
हँ बहुत जादा। महंगा होइ छी।
ह एहि कारण अभी न लेलेने छी।
ह नहि लेबे छी अभी दाम घटे तब नहि लेबे छी। के इतना रुपआ बच जाइ छै। चना छै आब कहै छै ने अहाँके खेल कछो कछो खेलै छियै। खेल में कोन कोन खेल अहाँके सबसे ज्यादा नीक लागैत छै।
हम तऽ घरे के खेल जादा खेले छियै। आ जानै छी ई काहे इतना दिक्कत हो गेल छै? ई एतना दिक्कते कारन हो गेल। कि दुनिया में ने मात्र बहुत कमे कम्पनी बनावे छै रैम। समझे छी अचानक कि एतना बड़ गेल रहै छथि तऽ आब की करू
अब जाति के बहुत कम्पनीसँ बनाबै ल छियै।
जी चलू आब जे अथी होइ छै। देखल जाइ छै जरूरी होइ छै तऽ ले लेवल जाइ छै। आ नाव घर छै तऽ की करयके जाइ छै की?
ह चले छै। अहाँ से बात कर के बड़ा नीक लागे छै।
हमरो अहाँ से बात करके बड़ा नीक लागल।
समयमे